हँ हेलो।
हँ की हाल चाल।
हूँ बढ़िआँ अपन कहियौ।
हम काइट दै छीयै।
अपने सब ठीक छी नऽ।
हँ- हँ अहाँ ठीक छियै, बच- बच्चा सब।
हूँ सब ठीक छीए।
खेनाइ-पिनाइ भऽ गेलै।
हँ जस्ट भेलैया।
ओ अच्छा।
हांऽ। और कहियौ।
और बच्चा सब सुतल?
स्कुल गेल छै।
एँ।
इसकूल गेल छै घर
ओ एखन तऽ आयल हन नहि इसकुलसँ।
नै शनिवारके रहैत छै डेए इसकुल रहै छै चारिए बजेके। मॉर्निंग नै रहै छै, हँ।
अच्छा सरकारी हँ, तखन तऽ ओ चारि बजे में। नै हमरा भेल भऽसकै प्राइवेट वाला तऽ ओकरा तऽ सबेर टाइम अबै के। टाइम भऽ गेलै ई सभटा इसकुलवला बच्चा।
भए जाइ छै। हूँ और कहियो तऽ।
और सब ठीक- ठाक छै।
हूँ ठीके छै। की कहू आई एकोटा कॉल नहि भैल हमरा। केले सभ हमरे करियै, हम अहूँ केलहुँ तऽ की कहलियै आब हमही करै छी। तऽ कहलियै ठीक छै कोनो बात नै।
नै कोनो इ सब कॉल पूरबाक चाही, ई नहि रहै छै कॉल ओ पुरबाक चाही से रहै छै।
हँ।
ओतेक काल कॉल अहाँके से पुरबाक चाही से। अथी रहै छै, आइ हमरो एकोटा नहि अथी भेल रहए तऽ फेर एमहरे- एमहर काजो सब भऽ जाइत छै हँ। काजो भऽ जाइ छै, एखने बच्चा अयलै हँ इसकुलसँ तऽ फेर खेनाइ पिनाइ। आब हम कहलियनि ने तऽ कहलैथ एखन नहि खायब। ताहि दुआरे कहलहुँ जे एखन नहि खेता, तऽ बिच में गपे कऽ लै छी। हूंऽ। तुरते अयलै हेँ ओ बच्चा तऽ अपन, पोने दू बजे करीब में।
तैदुआरे कहलहुँ अहीं कलियौ पहिले, हमहीँ बादमे कऽ लेब।
हँ कोनो इ छै साँझमे फेर गप्प कऽ लेब। तऽ ई नहि छै हँ साँझ में गप्प कऽ लेब। आओर सभ ठीक ठाक छै।
हँ ठीक छै।
नया ताजा कोनो।
की रहतै नया ताजा रोजके। बस अङगने घर मे रहै छियै, बाहर निकलबै तब ने नया तया।
नै तैयो किछु ने किछु तऽ, भैए जाइ छै, आ घर। गाम घरमे तऽ, आओर हरदम किछु ने किछु नया ताजा होइते रहैत छै। बाहरेमे लोक अपन सीमित रहै छै। गामे में नया ताजा बेसी रहैत छै, किछ ने किछ।
नया तजा रहै छै, आब देखियौ कनि आब एनहर गेल कनि बाहर निक
हँ तखन ई होइ छै, बाहर भीतर कयलहुँ तखकर बात छै, हँ बात छै लोककेँ अपने हँ बात छै अपने भोरसँ तऽ, अपने काजसँ फुुरसत नहि रहैत छै।
हूँ। आ बाहर नहि ने निकलै छियै बाहर गेलै गेल आयल तै के बाद। अपना अंगना घर से बस
ओ आनठाम आन अंगनासभ नइ जाइ छियै
एहि दुआरे ते बाहर के हाल समाचार बुझबै
हँ- हँ तखन तऽ, हँ तखन तऽ, कनि छै। नइ तऽ मने घुमै लए इहो अँगना अंगना लोक जाइ छै, ने से बात
नै अपनऽ नई जाइ छियै, सासुरमे बुझलैए आ अपने अंग
सासुरमे अपन दियाद बाद ओ त नई होइ छै, अपन घुमय लेलए गेलहुँ कनि एकाल से गप कहैके मतलब से बात
नय जाइ छियै ककरो अगना घर
एखन नई जाइत छीयै, बात छय सभठाम सभ सब तरहके अथी रह रिवाज रहै छै, हूँ -हूँ
ओतय हमरा सभके नइ छैह न मतलब ककरो अंगना घर जाइएबै वला बस सब अपने अपनासँ मतलब एहि दुआरे
सबठाम सभ तरहक रिवाज रहै छै,
हँ अहाँके भऽ गेल भोजन पानि
नै य नै य भेलैए कनि हमर लेटके होइ छै। एखन बच्चा एयलै बच्चा गछबे नइ कयलक इहो अबै छथिन करीब तीन बजे करीबमे
हूँ
तखन होइ छै, ताबत नाश्ता तास्ता भेल रहै छै। तऽ ई अबै छथिन तीन बजेमे तखन एकबेर होइ छै।
हँ नीक रहे छै, सब एक साथे खयलो नीक लगल
आन दिन बच्चा खा लै छलै आइ ओहो नहि गछलकैए नइ पप्पा ओतऽ तखन खेयब
आदतऽ भयजाइन छै, त अकेेले खाइत नीको नय लगै छै। हँ
तऽ अपन खाइ लए तऽ अपन ओहि टाइममे रहै छी अपन
हमर सबके बौआ सभके टिफिन होइ छै, बारह बजे तऽ रुकल रहल उ ते के बाद खैब। तबे नहा सुना क बैठल, हँ उतने दूरे लगे छै।
हँ तखन तऽ नै, हँ तऽ अथी काल में अबैत हेतैथ हँ अपन खा लेलहुँ ओह काल में।
बजे आबि जाइ छथिन, तऽ सब मैधी अपन एके बेर खेलहुँ। हमर बुच्ची छै पचमा में। और हमर छटोका बौआ छै तीसरा में।
हँ तखन तऽ तयो कनि पैघ छैथ हँ।
हँ पैघ छै, दस साल के है बुच्ची हमर। और बौआ छै, छः सात सालके, सातम आब चालू होइ बला हेतै।
हँ तखन तऽ पैघ छैथ कनि, छोटका अहाँके तऽ हमर बौआ बतारी छैथ सात सालक।
हूँ- हूँ। आ ओहो सभ ओकरो आरके ध्यान रहै छै, तू नै खेबही हम अबै तब खेबही।
हँ ओहो सब कहैत हैतैथ माॅं पहिने नै खा लेब, हम आयब तखन हँ। बच्चो सब के एकटा अथी भऽ जाय छै तऽ नीक लगैत रहै छै, असगर तऽ नै गऽर लगैत रहै अहांके नीक
हँ आ इसकुलमें खाना मिलै हइ आ तब कहतै नै हम नै खायब इसकुलमें हम अपने अंगना मे खायब। सरकारी इसकुलमें तऽ आइ काल्हिमें सब फैसिलिटी छै हँ। आब सरकारी इसकुल नहि रहलै हँ आब तऽ आब प्राइवेट इसकुल जकाँ खूब बढ़ियाँ।
हँ नै पढ़ाइयओ- लिखाइ आब नीक हुअ लगलैए आब।
किया आबे छी तऽ काॅपी आर चेक केलाउ। की पढ़ाइ भेलै इसकुलमें तऽ बतेलक हन तऽ आब पढ़ाइयओ- लिखाइयओमें नै हइ कमी।
नै पहिने जेना आब थोड़े भेलै आब बहुत नीक पढ़ाइ होइत छै आब। आ दैतो छै अपन, सरकार दैतो छै हँ। दैतो छै अपन अथियो करै छै। सपोर्टो करै छै बीच- बीच में अपन किछ से- किछ से हँ, किछ से। किछ से देत अपन बीच -बीच में सपोर्ट करैत रहै छै। नीक छै, आ नै पढ़ाइसँ मतलब छै, ई थोड़े छै प्राइभेट कि सरकारी। बच्चा पर डिपेंड करैत छै, जे अहाँकेँ केना की अहाँकेँ। नीक बला बच्चा बनेयवला रहै
हँं तऽ कतहु से पढ़ि लेलक।
अहाँके बनि जायत, अथी सरकारियो में बनि जायत अहाँके।
हँ ओ कतहु पढ़ कऽ अपन निकलि जाइ छै, नै नि
बनयवला रहैत छै, तऽ अहाँकेँ ओ कतहु पड़ि कऽ बनि जायत अहाँकेँ।
हूं ऽ। आ नै तऽ बस कतहु नै क
हँ के -के। कतेक पैघसँ पैघ अहाँके प्राइवेट इसकुलमें दियौ ने, बादमें जाकऽ ओहाँके अओ बिगड़ जायत अहाँके।
हँ हेबे ने कतैयो ने उधियाइ छै।
हँऽ ई अथि बच्चा- बच्चा पर आ मेन की होइ छै गार्जियन
गार्जियनो हँ गार्जियनो पर डिपेंड पड़ै छै एकदम।
तब अहाँके डिपेंड करै छै, बच्चा कोनो बच्चा जे बनै छै गर्जियन पर डिपेन्ड करैत छै, अहाँ कऽ इसकुलमें कते काल पढ़ै छै, घरमे जेहन अहाँ माहौल देबै तै पर डिपेंड करता ने अहाँ क हुँ हँ गोतबो आ पढ़ि लि क घर मे हरदमच किच- किच -किच- किच -किच घर मे झगड़ा होइत रहते आस पड़ोस हरदम गाली गलौज होइत रहतै तऽ, ओ बच्चा की सिखतै वएह
हऽ
हमर बौआ सब तऽ पूरा सीख गेलै एनहुरका छोट मोटवला ताहिके बाद हमसब नाम लिखेलियै इसकुलमे कनि दे हमहूँ प्राइवेटमे पढ़ेने छलियै शुरू से दू तीन तीसरा तक पढ़ने छलै, त बाद इ स्कूल मे बड लफड़ा हुअ लगले सरकारी मे नाम काटे के ई ओ कते अथी करे ने मस्टर
पता चइल गेल हेतै जे दुनूमे पइड़ रहल अइ
हँ अइ दुआरे बड किच -किच करे बजबै ले आइब जाय बच्चा के के नाम काइट देबै ई उ इ भराइ
हँ उएह बात दुनू पता चइल गेलै हैते आ प्राइवेट इस्कुल मे तऽ एको दिन अथी स् इसकुल छोड़ा नहि सकै छी हुँ
आ देखै छै न, सब सामने मे छै, ओ देखबे करतै कतबो कुछ करबै तऽ, एहि दुआरे आब रोज कहते हम नाम काइट देबे नई भेजबे ना ई नियम एलै ओ नियम एलै इसकुल मे कहलिऐ छोड़ हटा
नय आ तखन बच्चो पर पइर छै, नई एम्हरेके नई ओम्हरेके नइ प्राइवेट पटेमे रहि जैतै ने सरकारिएमे रहि जैतै
आ कहियो छुट्टियो नय बच्चोके सभदिन ओइ इसकुल गेल फेर एक दिन बीचमे अइ इसकुल गेल ओ के ओई इस्कुल के भिन् ड्रेस ओई इस्कुल के भिन् ड्रेस ओई के भिन् किताब
भइए जाइ छै, आ प्राइभेटमे तऽ आब प्राइवेटमे तऽ आओर बड्ड बेसिए ताम झाम रहै छै।
हँ एहि दुआरे तऽ कहलियै रहऽ दियौ से नीक हम घरेपर पढ़ेबै प्राइवेटसँ नीक
से लागत आ सरकारी इस्कुलमे तऽ से छै, किछु तऽ मानि लिअ अथी सपोर्टो करै छै।
हँ -हँ सपोर्ट बढ़िआँ करै छय की।
हुँ आ प्राइभेट मे तऽ, खाली घरे सँ दैत रहियौ महिने महिने किछ नहि किछ आ बीचमे ई भेल तऽ ओ दिऔ अथीमे दियौ तऽ ओई मे दियो
ए किताबे किनो तो चाइर -चाइर हजार के किताबे भऽ जाय छै। इसकुलमे जेहन पढ़ाइ किछु भी नै य आब रोज एयतै इसकुल से चेक करबै की पढ़ाइ भेल तऽ किछो नै भेलै कहलकै खाली ई रइटिंग लिख लेला बस अइ स निक राटिंग हम घरे पर किया नै लिखेबै
हँ- हँ च भए जाइ छै।
एहि दुआरे कहलै छोर झंझट हमअइ स निक घरे पर पढ़ते और सरकारी इस्कुल एगो ट्यूशन धरा देबै हँ बढ़ियां छै आओर
आओर सभ ठीक ठाक?
हँ ठीक ठाक छै, बढ़आं छै। आओर की करै छियै तऽ की सब खाना भेले बनल छलै।
अथी एखन पूरा बनलै नहि आब अथी तऽ भात नहि बनलै भात आब बन ए सब्जी बनल रहै कटहरके सब्जी बनल रहै आ भिण्डी भुजिआ
हम आब भिण्डीके सब्जी बनने छियै। भिंडी सब्जी हमरा बहुते पसन्द रहैया।
हमरा मुंह नीक लगया लेकिन घर मे ओर कोई नहि खाइ छी तऽ असगर ले तखन दूटा बनाउ तऽ नहि होइ ैक्षे ई छै। उदु एस सब्जी कोई ने खा जा छतिन हमरा बुत नीक लगैया।
हँ भिन्डी सब्जी हमो बुतेह पसन्द रहैया।
हँ लेकिन ई होइत छै जे असगर लए रक करू से ने हँ अबू लागि जाइ फेर हम सासुर सासुर जाइत छियै तऽ हमर फेर सासुसभ नहि खाइत छथिन हमर ससुर खाइत छथिन तऽ हम अपना लए ससुर फेर बना लै छियै सासुरमे जाकऽ जाइ छियै तऽ हमर ससुरके नीक लगै छनि तऽ ओ खाइत छथिन तऽ अपन दू गोटे तऽदियओ भऽ गेलहुँ
हू -हू- -
तऽ ओतऽ अपन जाइ छी तऽ अथी कऽ लेलहुँ चाहे एतहि अबैत छथिन तऽ अपन तखन बनौलहुँ। नहि तऽ ई नहि खाइत छथिन हुनकर भुजिए टा खेलथ।
हँ भिंडीके भुजियो बहुे नीक लगैत छै सब्जियो बहुत नीक लागैत छैई।
सब्जी नहि बिना जर अथी मसाला भिणडी कऽ के जे रुप कऽ केऽ जे बनै छै हँ। हँ तऽ मसाला भिंडी दहुँ तऽ ओ फेर कनी खा लैत छथिन तऽ ओ कखनहु कालके बना लेलहुँ।
हुं। हमरा घरमे तऽ छै जे चीज कह हमरा ई नीक लगैए हम दुनू बौआके तऽ हमरो बड़ नीक लगैएा जे जे कहबै हमरा ई ई नहि नीक लगैए ओहो कहतै हमरो नहि नीक लगैया
नहि तखन तऽ नीक छै जे अपन बना सकैत छी। खेनाइ नहि तखन ई नहि रहै छै दिक्कत नहि होइ छै आ बच्चा सब बच्चासभ जहां खैत तखन अहाँकेँ नेई खराब लागत आ जखन बच्चे न हेत त असगर अपना ल नहि गोर लगत तऽ नहि लागत अहाँके हमर बौआ तऽ एखन ओहन पैघ नहि भेलखिन तयो अपन किछ -किछ -किछ खाइ छथिन सब्जीमे तरकारी- तरकारी तयोअपन जेनाकि ईहो भिण्डी एकदममे नहि छूते
बुझ जायो ने जादातर तड़की दाले पसन्द रहे छै।
ओ भि ओ- भिन्डी अति एकोरति छूते नहि छूते नय छथिन हमर बौआ- -
नहि हमर बोआ जादा पसन्द दायले छैई। अगर आर नहि तऽ सब्जी खेबो करते तऽ कोनो- कोनो सब्जी एहन रहल तऽ ओ खेलक। नहि तऽ जादातर दैले।
ततऽ तऽ आलू निकालिकऽ दियनि ई दऽ दियऔ तऽ अपन- - हँ हुनका की छैन तऽ अथिसभवला नीक लागत अहाँकेँ चनाके बनाउ- - चाहे छोला बनाउ राजमा बनाउ ई सब जे बनायब। सब्जीमे तऽ ओ तखन। खेताह एकदम मने एकदम प्रेमसँ जे कहैत छै। अपन मोनसँ हरियर सब- - दिन मे नहियए जेना ख खाय चाहता आ फेर पालक साग सब से सब कनि मनि खा लै छथिन।
हूं।
आ ईसभ।